त
की ठीक छी।
हँ ठीक छी आह सब ठीक छी ने?
हँ हमहूँ सब ठीक छी की करै छलौं।
नहि किछो एखन बैसले।
अच्छा ओ हमरो एखन पापा एलखिन हें ने तऽ पापा के अहाँके अथि
हँ।
पूजा करथिन ओत‌ से एलखिन हे मईलान सँ।
हँ मन्दिर मे रहै छथिन।
पप्पा के एखन दूगो अथी भगवान छनि एगो मुनू वला सत्यनारायण भगवान छनि।
अच्छा सतनारायण भगबान।
हँ तऽ। एगो अपन वला सत्यारायण भगवान छेन दूगो सत्यनाराय भगवान छेन दुनू गो ठाव ताव कऽ देलया तुलसी सुन्दर काम करै छलै तऽ कहलियै जे पापा ओ पप्पा के अथी ठांउ सब कऽक तखन उठा तुठा क।
हँ।
पापा खाइ छैथ तऽ कहलियै कनि अहाँ सँ गप कऽ लै छी भैर दिन गप्प नै भेल। की हाल चाल छै अहां सब खेलहुं पिलहुं?
नहि नाश्ता भेल छै खाना ख आब हेतै। नहि नाश्ता सभ गोटा केने छियै खाना आब हेतै। अच्छा तऽ आहाँ आहाँ अंगना मे सब दिन सत्यनारायण भगबान रहै छथि एकटा अहाँके छैथ।
हॅं एकटा तऽ हमर सत्यनारायण भगबान छथिन सब दिन हमरा अंगना मे रहबे करै- छथिन एगो इ हँ मोनू च्चा ओ एखन दिल्ली गेलखिन हें नऽ।
हँ अच्छा सबगोरा दिल्ली गेलखिन।
हँ सबगोटा गेलखिन हें। भोरे तऽ उठु तऽ हँ पूजा हेतेै रे सराय बर्तन सब भऽ जाय छै सराय बर्तन। करू तखन फेर हँ बहुते दूगो भगबान तखन फेर केलक। लए आहाँके पोछ तोछा करू बजरंग बली लग नीपू फूल-
हँ पूजो के कते हँ।
पूजो मे बड भऽ जा छै तखन फेर न नहा कऽ। हॅं तखन सब तखन फेर बेरा बेरी सब अपन महादेव मठ गेलौ। महादेबो मठ में ते आहाँ के तऽ टाइम लागिये जाय छै नऽ।
हँ एखन अष्टजामो होइया।
हँ एखन अष्टजाम होइया तऽ अष्टजाम में एखन तऽ नीक लागै छै।
हँ अपन नीक ये आहाॅं सब के भैर दिन अपन भगवान मे लागल रहै। छी किछ-किछ कैरते रहै छी आहाँ सब-
कैरते रहै छी हमहुॅं सब अहिंयो सबके तऽ भगवती छैथ नऽ? अंहिके माँ के तऽ भगवतीके पू हँ। माॅं करै छैथ भगबती पूजा कि चाची?
नै माँ करै छैय।
अच्छा माँ करै छथिन आ चाची नेहेलैथ खेलैथ?
हँ ओ सब ओ सब भोरे नहाय छथिन सब गोटा।
हँ तऽ हुनको तऽ हुनको तऽ अपन काज रहिते छैन सेहो- श्रुति तऽ स्कूल जाय छथिन?
हँ कहियो- कहियो स्कूल जाय छैय आय गेलैया।
अच्छा अयो माॅं के तऽ पूजा पाठ बहुत रहेै छैन फेर लड्डूगोपाल छैन तिनका पूजा। करू फेर भगवती के पूजा करू। हँ से छै आहाँ पापा तऽ अपन भोरे पूजा ।
हँ आहाॅं के पापो तऽ भोरे नहा के अपन पूजा करै छैथ हँ आहाॅं सब अपन बेरा बेरी पूजा करैत। हँ हँ।
हँ हँ हमसब पूजा पाठ नहि केलौ तऽ अपन नहाके अपन लड्डू गोपाल के भोग लगा देलौ।
हँ लड्डू गोपाल ओहो लड्डू गोपाल से कनि टाइम पास भऽ जाइया आब अपन आहाँ स।
हँ टाइम पास भऽ जेएत भगवान सने किछ -किछ करैत रहलौ।
सब के कहलियै लड्डू गोपाल लेबैय बुझलियै न लेकिन हमरा सब के। नै ने लागतेै तैय दुआरे हमरा सब के घर मे बड लतटारम भऽ जाय छै हमर बाबा लऽ के तऽ बड भऽ जाय छै तैय दुआरे नै लेै।
हँ बाबाके आराम नै भेलैन हेँ?
हँ आब आराम होय छैन कनि -कनि आब जे भऽ जेतनि से आब धीरे धीरे आराम हेतैन नऽ। तैय दुआरे महादेवमठ मे लड्डू गोपाल छेलखिन। महादेव मठमे जे लड्डू गोपाल छेलखिन से तऽ केओ लैये केऽ चैल गेलैन हुनका ‌। आब एखन तक के ओ नैं एलैथ हँ लागेया आ हुनका लैये के चैल गेलैन लड्डू गोपाल।
हँ लऽ कऽ चैल गेलै आब कहाँ छथिन।
आब कहा छै हुनकर कपड़ा लत्ता सब राखल छैय।
हँ कपड़ा अहूँ देने रहियै सेहो छै हे माँवाला ओतै राखल छैय।
जे आहाँके गेलैय लऽ कऽ से कपड़ो लऽ कऽ जैतैय नऽ से ने कपड़ा लऽ क गेलैय। से छै आव
आ जते अहाँके छोटकी छोटकी महादेव सब छलखिन तते ने रहऽ दैतनि। तते ठीक रहितैन महादेव।
छथिन ततऽ द‌ऽ देलखिन। धिया पुता किलो लके अपन भोग हैन ‌।
सेल ने धिया पुता लगले के लगले सह तऽ पताए नैं चलैय छैं। आ मंदिर पर केमरो नहि लागल छै कि लागल छैय पता चलतैय से।
कह लागल छी अहाँके। तऽ अपन भगवानो सबके दु तीनठा दुःख रहैय त हां हां। एगो महादेव जे आयल छलखिन तऽ ओहो बड़ दिन महादेव। पीछा में रहलखिन तऽ फेर हुनको ने क्यों लग चलि गेलैन।
सा तऽ भगवान उठा के चलि जाइ छै, मंन्दिर से पता नैय ‌।
पता नहि क्यों लऽ केऽ चलि जाइ छै तेनाही इहो भगवान के क्यों लक चलि गेलनि। सब भगवान के ललक चलि गेलैन। सेचा बड़ सुन्दर अहाँके महादेव ओहिठमा दूटा घंटी क्यों देलक बडकी बडकी। टा।
हँ देखलियै काल्हि गेल छलियै तऽ घंटी टंगल छलैया।
हँ बहुत पैघ पैघ एगो महादेव ला एगो नन्दी ला।
नीक लागै छै घंटी आहा घंटी तऽ। पूरा आब खोलि लने छलै तऽ घंटियो छलैहो नैं तऽ केओ हमरा लागय
अ हँ घड़ियों देखलियैन देलकैन ने कियो।
मोठ में घड़ी कीओ देलखिन हॅं। से ठीक ।
हँ घड़ी देल्कन घड़ी और घंटी दुनू लगले ये
ह पूरा पहिलुका घड़ी बंद भऽ गेल छले सेहो भऽ गेल दूटा पंखो क्यों पहिने देने छै सेहो ठीक लागे छै महादेव मंदिर में
हँ पंखा तंखा अपन लगा देने छै पंडाजी लए।
आ बजरंगग बली मंन्दिर मे ताले को लगिय
हँ ताला भोर के पूजा कऽ के ताला लगा दय छथिन मंदिर सबमे।
हँ भोर के कहाँ खुजल छै बजरंगबली मंदिर तऽ अहाँके हरदम बन्दे रहैया।
ओ बाबा नहि खोलै छथिन ओ बाबा जाइ छथिन भोरेसँ खोलै छथिन न।
नय हम देखै छियनि ओ तऽ अथिी पार्वती के गणेश भगवान के खोलैत छथिन। तेना
अच्छा बजरंगबली
नहि बजरंगबली के कहाँ खोलै छथिन एखन अहके पार्वती खुजले रहै छैथ। आइ हम गेल छलहुँ हँ तऽ आइ आ गेल छलिनऽुे छल एन हमरा लागया कि कीर्तन दुआरे ने खुजले रहे छैन ह हम खोल देने छियन से भोगेलन अहाँके शनि ग्रह तऽ अपन खुजल रहे छथिन शनि ग्रह मे।
हँ शनि भगवान।
हँ शनि भगवान आ फेर नौ ग्रह बन्द रहै छै नौव ग्रह के बन्द रहै छै।
कऽ देने छैन पीछैड़ कऽ आदमी सब खइस पड़तै तऽ सब जल चढ़ा देतैन तऽ
खुजले रहै छलखिन तऽ तऽ तैयो अपन लोकसभ साफ कनि-कनि कऽ दैयतैन तऽ हँ। बन्द कऽ देने छला आ ई आनंद भैरव जे छथिये तऽ ओयमे एकटा कुकुर रहै छै सूतल से दे खलियै कऽ कुत्ता नैय भागै छै यै कुत्ता
में
हँ ओ कुत्ता अजीबे कुत्ता छै एह रंग कुत्तो नै कतौउ दे खने रहिए ओ
जै तऽ भगेबै नै जेब्बो नै करत ओ ते रहै छैन ओहै हुनका भैरव लग रहै छैन पता नै भैरवे छै की छियै।
कहियो नै रहै छै इहने दस बारह दिन स रहऽ लगलै हँ
हूं।
हँ हमा लागैया किछ खाइतो पितो नैय छै चौबीस घंटा ओतैय सुतल रहै छै। जहिया जाइ सितिया देखै छियै काल भैरव लग सुतल हँ आनन्द भैरव
हर दम चौबीसो घंटा हँ पता नैय कोन ओतैय रहै छै। पहिने नैय रहै छै ओ जे छै न से कलरो ओकरा दोसरे रंग कलर से एहे कलरके कुत्ता फेर अहाँ कतौउ देखबै नैय आ अपन चुपचापतर रहै छै पता नै कतऽ स लेने एलै से।
करै छै एनाहिते अपन शान्त रहल।
तऽ कऽ हमा लागैया किछ खाय पिबै नैय छै से बड़ कमजोर भऽ गेल छै हँ हँ ठीक पड़ै छै आनन्द भैरव कऽ आब जे करथिन ओएह न भै नै किओ भगवैन छैन। ओहो आपर अपन बिसुन सर बना तऽ ठीक हँ आनन्द भैया हँ खेलखिन पप्पा खेलखिन।
आ कथी कथी सब खाना में बनल छलै?
आय भेल छेलैयै अहाँके भात आ मी मीट बनल छलैयै करैला कऽ भरुआ बनल छलै बाबा लै खिचैड़ बनल छलै आर तऽ अहाँके सब्जी बनल छेलै अहाँ सबके की सब बनल
हमरा सबके माँ लै कटहर अल्लू सब्जी के सब्जी और भुजिया बनल छलै अल्लूके और एम्हर हमरा सभ लै मीट बनल छलैए।
किऐ रंग के पटल भऽ जाइ छै लोक कऽ।
हँ।
आब तखन आब कनी काल में सुतब बारह बाजत तऽ।
हँ नै एखन नैय सुतबै।
अच्छा हँ बारह बजे एक बजे।
हँ खाना-पीना खाकऽ तहन अराम करबै।
हँ हमरो बुच्ची सब बारह एक बजे तऽ एतै इस्कूल स हँ।
तहन खेबै अहाँसभ
नैय हम तऽ अपन खाय लेलहुँ काल्हि सहल छलहुॅं हम खेललहुँ।
आरे खेलियै।
हां हम खेलियै।
आ चाचीसभ आब खेथिन।
हां, ओ सब आब खेतै पापा खेलकै तऽ आब खेथिन हम अपन खाल
हां अहाॅं के व्रत छलाय अपन भने खालहुं। दस टा इटो जोर देबै। नैय नाश्ता केलकै माँ सभ आब खेैतै पप्पा खेथिन ने तकर बाद खेतै।
पप्पा नास्ता केने छथि नैय
नैय पप्पा नाश्ता नैय करै छथिन, खाने खाइ छथिन एके बेेर रोटिए खाइत छथिन खानामे।
अच्छा खाना मे रोटी चावल नैय
नैय गैस भऽजऽ जैन, चावल कहियो संजोगेसे खाइ छथिन मछली-तछली बनल। मीट-तीट तहन खाइ छथिन आइ रातिमे खयलखिन भात तऽ कहलखिन रोटि बना देथिनमे दिन में आइ
हां ठीक ये क आब सबके अहाँके गैस भऽ जाइ छैय नैय गैस के बर अहाँके लऽ के शिकायत भए गेल हां।
हां पप्पा दुनू टाइम रोटिए खाइ छथिन।
ठीके करै छैथ, गैस भऽ जाइ छैय तऽ लोक की करथिन।
हां तऽ पप्पा के शुरुए से गैस के शिकायत छनि ताहि दुआरे
रूपम सभ ठीक छथि नैय
हां इहो सब ठीक छैय।
पूजा-तूजा करै लए महादेव आर तऽ जाइ छथि।
हां कहियो कऽ जाइया अपन किछ व्रत-त्रत रहैय छैय, चाहे कुनू त्यौहार रहल तऽ गेल।
करे जाइ छथि नैय वर्हस्पत करै छथि।
नैय अखन वर्हस्पत नैय करै छैय। नैय बृहस्पत अखन नैय करैया।
खाजू ही अपन
ओहिमे बेसी हां मंगल करै छी। सुन्दरकाण्ड नैय करैय छी खाली, नैय सुन्दरकाण्ड कहाँ करैया। हां हनुमान चालीसा पढ़ैय छैय।
हूॅं लैकिन ओएह भऽ गेलै नैय कुछो तऽ बजरंगबली के भऽ गेलै नैय भऽ गेलै। हनुमान चालीसा एकटा के सुन्दरकाण्ड हां भऽ गेल अहाॅं के हनुमान चलीसा सब त जल्दी भऽ जाय छैय। सुंदरकांड अहाॅं के बड्ड टेम लेग जाय छैय, हां। तऽ दू घंटा, तीन घंटा जेकरा पढ़ल भऽ जाइ छैय। तकरो दू घंटा लागैय छैय, डेढ़ घंटा लागै छैय आ जेकरा नैय पढ़ल जल्दी नैय भेल ते एकरा तीनो घंटा लागि गेल।
हां तीन घंटा, अढ़ाइ घंटा लागि जाइ छैय।
अढ़ाइ घंटा लागे जाइ छैय, अहाँ करैय छी।
नैय हम मंगलसब व्रत सबऽ हम नैय करैय छी कोनो-कोनो व्रत करैय छी दुर्गा पूजामे एक दू दिन केलहुँ, शिवरात्रि, चतुर्दशी ईसभ करै छी, सरस्वती पूजा।
आ सुन्दरकाण्ड नैय करैय छी।
नैय सुन्दरकाण्ड सब अखन नैय करै छी, टाइम नैय रहैय तऽ
अतऽ रूपम करैय छथि।
नै रूपमो तै सुन्दर काण्ड नै करै यै आ ब्रस्पैत सोचे छीयै तऽ ब्रह पेत मे विधै बर भ जाए छै तऽ नै एकरा सब बुतै ओरयैते तैं कहै छै एखन नै करब
हां बड विध भऽ जाए छै। हां बड बिध भऽ जाय छै तै अहाँ के मां करैत हेतै ब्रस्पैत।
नै ब्रस्पैत कहाँ एखन की करय यै, अहाँ करै छियै?
हां हम हम तै हम खाली कथा टा कहे छलिए माँ के मां आब सोप देल के ना तै मां कहय छै आब हम्हुँ नै करै छियै बड़ नियम निष्ठा भऽ जाय छै नै।
हां-हां बेसी भ जाय छै हां।
भ गेलय ब्रस्पैत कहाँ एखन करय छीयै, हमर माँ करै छलै नै तऽ कथा करय छलिए, कथा कह दै छैलिए सैह भऽ जाए छै, पूजो पाठ मे बड़ टैम लाएग जाए छै नै।
हां ओय मे टाइम लाएग जाय छै। ओ चाची से गप भेल छलै।
हां भेल छलैए अहाँ क
अच्छा नै आय नै केलियैन यै।
अच्छा आय नै केलिए ऐ हां हम एक बेर कै ओहे केने छलैथ एक बेर हमरा
अच्छा केनै छलैथ?